हैलो!
हा हलो, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल!
हा कीअं, ठीक आयो?
हा तहां केर पिया ॻाल्हायो?
भावना केसवानी, तहां केरु ता ॻाल्हायो?
मां आगरा मां पियो ॻल्हायां।
अच्छा अच्छा आगरा मां, असां हेॾा महाराष्ट्र मां।
अच्छा महाराष्ट्र, कीअं आए मौसम महाराष्ट्र जो?
फिलहाल त बारिश चालू आ, हाणे थोड़ी बंदि आ, हिते कीअं आए?
हिते त माॻई सुखों पयो आहे, उमस थी वइ आहें, ॾाढी गर्मी आहें। हिते त, हिते छा थी यो? चालू कानि थीया, हिते ॿुधाइनि पिया हफ़्तो ख़न लॻंदों बारिशुनि में। महाराष्ट्र में पहिरीं अची वेंदी आ, तहां महाराष्ट्र में किथे रहंदा आयो?
महाराष्ट्र जलगांव।
जलगांव ॾाढी सुठी जगह आहे। ॾाढा सिंधी माण्हू रहंदा आहिन हुते त।
हा आगरा बि जीअं सुठो आ आया आयासीं असां घुमण पर वधीक घुमण न थियो हेॾे। खाटू श्याम वग़ैरह विया हुयासीं वेकेशन में, जयपुर आया हुयासीं।
खाटू श्याम आगरा में बि आहें। ॾाढो सुठो ठहिल आहें। जयपुर वारो बि जयपुर में मेन आहें। खाटू श्याम! हिते बि नंढो हुनजो उह आहें मंदिर आहें।
तव्हां जो कॾे थियो आ महाराष्ट्र में अचनि?
हा मां बि आय अची चुको आहियां, पर जलगांव त केवल हीअं थीयो आहे की स्टेशन विच में पयो आहे। त जीअं अहमदनगर, श्री रामपुर हिते पूने हिंते अची चुको आं।
अच्छा त तव्हां वर्क इहो ई कंदा आहियो, ॿियो कुझु हूंदो न साइड में?
हा मां त शॉप ते वेंदो आहियां, मुंहिंजी शॉप आहें।
अच्छा जी! ॿियो भई थोरो बहुत साइड में सिंधीअ ॿोलीअ बि थींदो थोरो कुझु अॻिते?
हा ईअं आहें, मुंहिंजी ज़ाल्हि करे थी फुल टाइम, जेको आहे ॾाढी कमाई थी। चये हिनि मां ॾाढा ॾाढो कमाये चुकी आ, चय ती तव्हां कुझु न था सिखो। ॻाल्हाइणी सिखो ॿारनि ते सुठो
त इहो, तव्हां घणे टाइम खां कंदा आयो इहो जॉब, हिनयो वर्क जो हिनयो?
मुंहिंजी जाल, मुंहिंजी जाल त घटि में घटि ॾेढ महीनो थी वियो आहे हुनखे, त ॾाढो पैसो कमाए चुकी आहे हिन
अच्छा, मुंहिंजो फस्ट ई कॉल तव।
अच्छा, ओ मुंहिंजो बि मां मां मां मां मां बि मां पहिले जोइल थीयो आहे। अरे! ॿिया माण्हू बि जीअं मुंहिंजी सासूं मॉं आहें, हुन खे बि क्रेडिट ॾेई चुका आहिन। तहां ॾाढा सही आहिन। हा पहिंजी सिंधी भाषा खे बढ़ावोॿ त ॾियूं ता कमायूं बी तां।
उहो बि सही आ न हिन करे असां बि जॉइन थिया, हाउस वाइफ थी करे मतलबु थोरो टाइम कढी करे पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ बि प्रचार थींदो अऊं थोरो बहुत घरु वेठे पंहिंजी इनकम बि थींदी।
सही ॻाल्हि आहे कुझु न कुझु इअं आहे किए करे कुझु मिले थो वहई मुंहिंजी जाल बि समझायो कि हा भई कुझु अचे थो त ना छाला ता कयो हिकु एक्सपीरियंस ई मिलंद की हा तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो थ ॿारनि खां बि ॻाल्हाईंदा ॿार बि सिखंदा न त हूअं किथे ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿारनि खां।
सही आ ऐं ख़र्च बि वॾा थी विया आहिन थोरो बहुोत पंहिंजो सेल्फ डिफेंस बि थींदास न आतमनिर्भर
त जी पैसन में त जेतिरो आहे ओतिरो घट आए आहे माण्हून खे।
अच्छा अच्छा अच्छा उहो सही आहे न। ॿियो?
बियो तव्हां ॿुधायो? हा मुखे छहं साले जो ॿारु आहे छोकिरो आहे।
अच्छा अच्छा।
वो ही आ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइंदायूं। सभ, इंग्लिश इंग्लिश कंदा आहिन घर पे बि इंग्लिश ॻाल्हाइ -दायूं, कॾहिं सिंधी में बि उनखे, हू सम्झे त थो। पर ईंएं आहे की, ॻाल्हाइंदा कान आह्यूं, तो उनखे घट ती अचेस, हिन में सो त थे तो, की हा भई ॿार पुठ्यां रहजी वियो आहे। सिंधी में, जींएं समाज सां कीअं जुड़ंदो?
सिंधी ॻाल्हाइण खपे न, हाणे मूंखे ॿ छोकिराइन, मां हिक सां सिंधी ॻाल्हाईंदी आं पीवर औं हिक सां, अॼ जे ज़माने जो करणो तो पे, त हिक सां हिंदी ॻाल्हाईंदी आहियां, पर ओखे सिंधी ईंदी तसि। ईअं काई ॻाल्हि नाहें, पर कीअं पंहिंजो भई ज़माने जे करे भई नंढ़ो हुंदो त, हिंदी ॻाल्हायण चालू क्यो मांस, त उन सां हिंदी सिर्फ मम्मी पापा सां ॻाल्हाईंदो आ, बा की, वॾो छोकरो त पेवर हिंदी ॻाल्हाईंदो आ, सिंधी ॻाल्हाईंदो आ सिंधी। हा, उनखे वॾे छो छोकर खे बि चायो मांस, जॉइन थी सिंधीं ईंदी तस पूरी।
पो कान तो थे, छा थो चै?
हा, उहो बि जॉब कंदो आ थोड़ो साइड में, अञा पढ़ाई बि चालू तस।
अच्छा अच्छा
हा
मां, मूखे बि घरवारी चै पी, हफ़्तन खां, की हा भई कर कर कर। मूंखे बि टाइम कान मिलंदो आ, जीअं शॉप ते शॉप ते वेठो आयां, त कस्टमर बि कॾहिं कॾहिं अची वेंदा इन। विच में, कॾहिं टाइम निहारे करे, अॼ सां कॾी सां कल खां वठी, ख़राब प्यो फ़ोन कॾहि रिसीव प्यो करे, कॾहिं ख़राब हो, पर ईंए आहे की सही आ, त जॾहिं पैसा ईंदा, जीअं अचन पिया क्रेडिट थीन पिया, हांण मुंजी घर वारी जे अकाउंट में ॾिसां प्यो, त हू चए पी, यार ॾिस अची वया, तूं कर न।
सई आ, ईएंं ख़ुशी थींदी आ न, पाण खे माण्हू भई वेठे वेठे साइड में, ॻाल्हाइण जो ॻाल्हाइण तो थी वञे, सिंधी ॿोलीअ जो प्रचार बि तो थी वञे।
सही ॻाल आहे। तां हुते, झूलेलाल जो थींदो आहे?
हा झूलेलाल, झूलेलाल जो आहे न, असांजे हिते मंदरु आहे ॾाढो वॾो। मुंजो, नामदान वरतल आ, ख़ुद जो झूलेलाल जो।
अरे वाह! ॾाढ़ो सुठो।
हाणे त पाण चालू आ, प्रोजेक्ट चालू आ, असांजे हिते झूलेलाल मंदिर थोड़ो नंढो हूंदो हो, हुनखे ॾाढो वॾो करण। चालू तन, ॿ, ट्रे साल लॻी वेंदन।
सई आहे ॾाढो, हिते बि आहे झूलेलाल जो मंदिर।
आगरा में, चालीहा साहिब ई ऊ मनाईंदा आहिन सभ जेके थींदा आहिन प्रोग्राम।
मनाईंदा आहिन, चालीहा साहब पर हे जोर शोर सां कान ईंदो आहे जीअं पुराना कॉलोनी एन, कालमहल इते। ठहिंदो आ, पर ईंएं
हिते त झूलेलाल जा चालीह ॾींहं, जेंस लेडीज़ उपवास रखंदा आहिन, उनखां पो शाम जो आरती कंदा इन, उन खां पो उते, उतेई उननि लंगर बि थींदो तन, बग़ैर जेको जेको हुनजो हूंदो आ अगर केर न खाइणो आ, हेड्र न, अऊं जे जेको जेको उननि जो वारण जो हूंदो तन, सभ उतेई थींदो तन, ॾाढो सुठे सां कंदा आहिन हिते चालीहो।
ह
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में लॻभॻि आ न ॾाढो सुठो ई थींदो आ, झूलेलाल जो।
हा मां जी कॉल मुंहिंजी क ठीक पहिरीं हिननि खां नागपुर में हिकु माई हुई छोकिरी हुई, हुन खां ॻाल्हायो। त हू बि ॿुधाए थी की हा असां जीअं ठाहींदा आहियूं त सभु शौकीन बि थींद आहिनि की थींदाी टॉप आ आहे त हू पंहिंजी पंहिंजी शॉप बि क्लोस करे ॾाढा झूलेलाल जयंती मनाईंदाइन।
हा, असांजो हिते त मतिलब ईअं आहे की तें ॾींहुं पोंपलेट छपाईंदा आहिनि कीं तें ॾींहुं बंदिश रखणो तव पूरो ॾींहुं। पूरो ॾींहु जें ॾींहु झूलेलाल चालीहो समाप्त थींदो आ हुन खां अॻु बाइक रैलियूं चेटी चंडूं एॾो सुठे सां मनाईंदा आहिनि, ॿारनि जे लाइ क्पटिशन रखंदा आहिनि डांसनि जा अऊं सिंधी डिश वग़ैरह रखंदा आहिनि, भई लेडीज़ पार्टिसिपेट करे।
त ॿुधण में ॾढो सुठो पियो लॻे।
हा-हा,
हिते ईंदो आ, रैलीयूं त निकारे वया आहिनि त इअं दुकान बंद कंद आहिनि कया भई हिते चढ़नि कान था क दुकान खुलीी प हुजनि कमाई न प पेड़ी गे हा प्रोपर आगरा में ई रहिंदा
आगरा में सिंधी रहंदा आहिनि?
हा ॾाडा सिंधी ईन आगरा में।
अच्छा- अच्छा, असां कुछ आहिनि न रिलेटिवि व़गैरह त कुछु आइडिया कान्हे आगरा में रहंदा आहिनि कि क न
आगरा में त ॾाढा रहंदा आहिनि।
महाराष्ट्र में कोई अथव तांजा रिलेटिव वग़ैरह हेॾे
महाराष्ट्र में इअं भाभी जी ससुराल आहिनि जीअं नागपुर में आहे हिते, हम सलेज आहे साली आहे उते अहमदनगर में, इ रहंदा आहिनि, हाणे उ बि जीअं अॼ सुधी त ईअं भई के निरंकारी में ता वञनि के हुन में वञन ता, त कॾहिं वेंदा आहिनि हितां ईअं चडीगढ़ वारो स्टेशन ईयं स्टेशन ते मुलक़ात थी, हा भई हा चो नाश्तो घड़ी चो त कहिड़ॾे मुलाक़ात थीी हिन में पर ईयं स्पेशल कान वेंदायूं, भाभी भाभी जे घर त छा ही वञूं, भैय्या वेंदो आहे ससूराल पहंजे। रसा जीहिड़ीहिड़ी अ उ पाना
तवां जो निरंकारी नामदान वतल तव या?
हा मुंहिंजी ज़ाल निरंकारी वरितलु आहे। सभिनि जो अलॻि अलॻि आहे, जेको मम्मी आहे, पाणस आहे हू, उ हरि ओम में आहे। जेका ॾाॾी आहे हू धन गुरु वारी आहे, राधा स्वामी आहे। सभिनि जो अलॻि अलॻि आ, पर हा मुंहिंजी बि आहे भई सभ। हा कंहिंका कंहिंका भॻवान में कहिड़ो हुनमें आस्था आहे हुन में,
हा, पर मेन त असांजो गुरू भली कहिड़ो ॿि कयो इष्टगुरु त असांजो झूलेलाल भॻवान ही आ न।
सही सही ॻालहि सही ॻाल्हि आहे इअ त मुंहिंजी सोच पहिरीं आहे की हा मां कंहिंजो नालो कान वठ तो आए बट हा मुंहिंजी सोच त इहा ई आहे की पंहिंजो जेको आहे सिंधीन जो पहरियों पहरियोों सहारो झूलेलाल ई आहे पहिरों ई सभिनि जो सभिनि खां वधीक मथे उहो ई आहे झूलेलाल भॻवानु
हा मां मां बि वाहेगुरू डे वधीक वेंदी हुअमि पर कीअं वाहेगुरूअ वठ ठन नसीबु न हूंदो, घुमी फिरी करे झूलेलाल ई घुरायइं।
हा सभी हिकु ई रूप आहे पर पंहिंजो त ईअं आहे सिंधी धरम जेको खणी वेठो आहे असांखे सभनि न खे यार सिन्धीत में जोड़े वेठो आए, उ झूलेलाल भॻवान इ आहे।
सही आ, छा जी शॉप थव तव्हांखे?
हा
शॉप छा जी अथव तव्हांखे, शॉप छा जी अथव तव्हांखे?
मूंखे इएं चश्मा ॼी नज़र वारा चश्मा ठाईदो आहियां धूप वारा चश्मा विकणंदो आहियां ॿियो घड़ी जो आहे असांजो फैमिली बुसिंनेस सीए ॼो आहे
हा सही आहे वेठे वेठे मंदी चालू आहे त माण्हू थोरो इहो चालू कयो हूंदो की भई साइड में इहो बि
हा द मंदी त कान हूंदी आहे माण्हू ईंदो आहे त मुंहिंजी त हलंदी दुकान पर इयें सोचे की आज जीअं तीअं टाइम कढयो त कढणो पयो आ और थोरो जीअं थोरो त स्लो थी वेंदो आहे हिन टाइम ते बारिश में
बारिश में त हर जॻह कपिड़े जो हिन जो सभिनि जो मंदी चालू आ न
हाण सॿिन जो हा हेठ थी वेंदो आहे उहो ही आ टर्न ओवर हिकु हिकु बि त जुड़ियो पियो आहे, सालगिरह ईंदी आहिनि, शादी थींदीयू आहिनि सब सभु कपिड़ो बि हलंदो आहे त सभिनी जी शॉप हलंदी आहे
हाणे शादियूंन जी सीजन थी वई न केॾियूं शादी थी वयूं हाणे हिन में हिनिन जून जुलाई त हुयूं जून तक मतलब आख़िरी मे तक हुयूं
हा जून में हाण जुलाई में बि अथनि पर एडी ना आए हाण भई ॿबंधिरी में सितंबर में चालू रहींयू बेकाबू पे लूना ब
हा तां हाणे ग्रुप मां मुंहिंजो ॾिठो हूंदो न मैसेज तॾहिं कॉल कई हूंदव हा न
हा हा ग्रुप में कॉल कयमि और ॾिठमि की हा भई जेको ॿ चए थो मां फ्री आहियां करे मुंहिंजी ज़ाल चएती तां कॉल कंदा तां तां खे हा हा मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻे
माने चईं इन जेके ऐड् कयो थइं ट्वन्टी फाइव कॉल करणी आ हुनखां पोइ इनकम चालू थींदी आ न
न इंय कान आहे, इये आहे पंज कॉल मुखे त चञन पर कॉल जा पैसा मिलंदा ईअ कान अन कि आ तांखे ट्वन्टी कॉल कंप्लीट करणी पहंदी आ छा? तव्हांखे सत अठ मिनट घटि में घटि ॻाल्हाइणो आहे और यारहां बारहां यारहां बारहां मिनट थी वेंदा त पाणे इ कॉल डिसकनेक्ट थी वेंदी और जेको तव्हां कॉल कंदा तव्हांखे लिखाएल इंदो की हाण तां कॉल कयो त तव्हांखे ट ॿ टे रुपया वधीक मिलंदा ॾह रुपया मिनट खे हिसाब सां मिलंदा। हा तव्हां अगरि कॉल रिसीव कंदा आयो। अ मतिलबु तव्हांजा कॉल फुल थी विया आइन। त तव्हांखे अठे या नवे रुपये खां मतिलबु हिकु ॿ रुपया घटि वठ मिलंदो आहे मिनट जे हिसाब सां।
उह हिन में पाण ई अच थी वेंदो आ करके आ न की भई ईअं ईअं करणो आ असांखे मूंखे त परियों ई कॉल आ मां चयो मां सी कया थी जीअं
न न न हिन में त तव्हां कंदा ई रहयो बस तव्हांखे उहो टास्क ईंदो ई ॾिसण में अचे की हा तव्हां रजिस्टर थी चुका आयो।